हो
की हाल चाल छै सखी
हमार खर्चा से नीक छै अहाँके की हाल चाल छै
हमार भी सब च हाल चाल सब नीक छै सखी
हँ आओर भोजन पानीके व्यवस्था हो गेल छै
हँ सखी खाना के व्यवस्था हो गेल हँ सखी न आवाज जायत है का
हँ हँ आवाज आई सखी
हँ सखियौ ई खाना पीना बना के हँ खा लेल छियै पानी तऽ बनले हमार हमार घरमे कद्दूके सब्जी
ह जे गर्मी उर्मी के दिना मे ओ ई सब नीक लगै छै नै सखी हेलो हेलो हेलो हेलो आवाज नय होइ छै सखी अहाँके आवाज जाइ छै